हेलो
बोलिए
अहाँके की हाल चाल छै
हमर हाल समाचार ठीक यै अहाँके हाल समाचार ठीक यै ने
हमर हाल चाल ठीक छै
खाना पीना भऽ गेल
हो गया हो गया भोजन हो गया मालिक आलु का कड़ी बनेली
तरूआ हम साग और मक्का के रोटी बनाए
अच्छा सरसो का साग
सरसो नही गेनहारी का साग बनाए हैं
अच्छा ओके हेलो
हँ ह्म बोलिए
ह नेटवर्क इश्यु हो रहा धीरे धीरे एक स सेकेण्ड हँ नेटवर्क कि कोई दि क्कत हो रही बीच मे आवाज कट रही है आपकी आओर बताइए
नेटवर्क इश्यु के कारण हो रहा होगा शायद
थोड़ा सा आवाज है न बीच बीच में रुक जाती है फिर कंटिन्यू आती है ऐसा ऐसा हो रहा है
हँ हो ता होगा
है न आपके भी हो रहा न थोड़ासा
क्या बोले
कितना टास्क हो गये आपके कार्य ऐप पे
हँ आब देखिए न अब कितना हुआ है शो तो कर रहा है बावन हुआ है तिरपन हो जाएगा आ वैसे बोले तऽ वैसे हो के हुआ है तो माइन नहि देंगे तऽ तिरपन के बाद दूगो और टास्क चाही तब तीस पूरेगा
अच्छा
ता नहि होता है
हम अभी पच्चीस पच्चीस त की होये
त
हम तो पच्चीस तक के किये है और इसमे मतलब टास्क अपने आप बढ़ते जाते
उपर ट कर लब प पच हो मुर पानल
हँ आपके मतलब टास्क ऐसे अपने आप बढ़े जाते है कि कुछ करना पड़त
क दु चमापाती ल म ओ दीदीर ्क जाद होता ह कम्पलीट करने के बाद जे ्क बढ़ता है ओ
हँ ह हम कई बात कर छै
हँ तो उसक बात कर रहे है न तऽ त् जब पूरा हो जाएगा न तऽ नीचे मे शोोक करेगा अधिक्स प्राप्त करने के नीचे क्लिक करे तऽ क्लिक करना पड़ेगा तऽ पाँंचगो टास्क बढ़ेगा
अच्छा ऐसे धीरे धीरे बढ़त
हँ आ फेर ओ ट्क कम्प्ली कर लेंगे तऽ फेर ट्स पाँच गो बढ़ेगा
अच्छा ऐसा मतलब ई कटिन्यू ही चलता रहेगा न कते भी करैत रहो आगे त
अगर अगर अगर शो करके अगर बढ़ जाता है न तैयो तीस टास्क पूरा आएगा ह तब तना तऽ ब बे रहेगा य बढ़त रहेगा य अठ सो गो पूुर ग ने क दूगो नहि एक साथ उमे पाँच गु आता ह
अच्छा एक के साथ पाँच पाँच ास्क बरते जाते धीरे धीरे
अच्छा अच्छा देखियि आपक ट्क कम्प्ली होया ने तऽ आ कर नहि सकतेै कॉल किसी को लेकिन आपके मोबाइल पे आऔर सबका कॉल आ सकता है जैसे अगर मेरा टाास्क कम्प्ीट हो गया त फिर भी आप कॉल कर सकत है हमस बात करके टा्क पूरा कर सकत हैंप समझे
तीस क्ास मतलब इनकमिंग के लिपके लि फ्री है आपको कितना भी कर सकता है न तऽल आपको कॉल
लिन कम्प्लीट करने वाला किस आऔर कु नहि कर सकता है
अच्छा त मेर त कम्पलीट होने वाले मेे भी कम्प्ीट होने वाले ह त फर में नहि कर सकता
हँ
जो नए लोग आ न लोग आएंगे वो मुे कॉल कर सकतेै ऐस हना ऐसे ह न जिनको नए टाास्क मिले हउंगे वो कर सकत है
हँ
हेना
ह्म ह
टाइमिंग क समझ नहि आ रहा हमको ही ऐसे हँ हम खा ली अभी खाए है ज आलू क सब्जी और रोटी
हँ
आ आप तो मक्का आप मका मै टाइमिंग क बोल रही ती उसमे दो दो अलग अलग टाइमिंग बता रहेै जैसे कि अभी आपसँ बात कर रहीौ ना तू बारह मिनट हँ अभी तो बारह मिनट बता रहेै ऐसे मे देखी चार मिनट मतलब अलग अलग ओ समझ नहि आ रहा शानि क
आओर टाइमिंग क मतलब जैस किी लऽ के लग य ने ऐसे कुल तऽ इतनामे बात हुआ है आ आदत ही करेे तऽ पूरा जे कितना मिनट बात हुआ है ओ रियल लिखाएगा
अच्छा इसीलिए
समझे जैसे अभी चार तिरपन लगा द देंगे तऽब खोलेंगे ने त चार तिरप लिखा जाएगा आ तब अगर दस दू मिनट बात हआ है तुरन् चायत हट के दस मिन ला
हूँ अच्छा
ऐसे मोबाइलो मे टाइम लिखा त ने से होता है
अच्छा फोन के टाइम के ऊपर डिपेंड रहता ने
ह जितना मिनट बात करेंगे उतना हम ही ने
ह तो आप मतलब आप क्या करते है अभी
अभी क्या करेंगे वही समझ लीजे क्योंकि परीक्षा के लए कम्पटिशन के लिए कु फॉर्म रहे छै तभी कते टाइम से पढ़ नहि ने हो रहा है एक तरह से बूझे तऽ अठारह महीना त नए पढ़ाई मेरा हो रहा है क्योंकि नूनू होने वाली थी उस टाइम से ही मतलब पढ़ाइ वढ़ाइ छोड़ द सोचे क परीक्षा ओहन टाइम पे हो जाएगा हमरा त मनद बेर बाद जालग लेल पढ़बे नहि क ओकरा वास्ते पढ़ाई एक छुटले है तब नहि दे त परीक्षा नहि दे पाे हे बारह तारीख डेलड परीक्षा था दस तारीख क रात मे गए तऽ एक पच्चीस तु होय ओ तब फेर डी एल एड के बोला परीक्षा रद्द हो गया है जेना
ह फेर ओ भी न दे पाय दे नी पाय फेर ओ भी
नियूज मे जो आया है से फिर होगा कि नहि होगा क्या पता जैसे बिहार ऐस ऐस सी का परीक्षा वैसी एकाएक हो गया तब उसमे भी चोरी चला तऽ रद्द हुआ
हँ अच्छा ओ भी रद्द हो गय आजकल ये चीज बढ़ गई न हर परीक्षा रद्द हो जाी एस एस सीी औ कोई न कोइ अभी नीट का हुआ त नीट के ओ रद्द हो गए
नीट में भी चोरी हुआ सो हर परीक्षा में यह हाल है मोबाइले लेके घुस जाता है चोरी हो जाता है
हँ व तो है हर परीक्षा मे यह हाल है सबमे यही होता है हँ खुद बीपीटी करी अभी ग्रेजुएशन हो जाएगी अगले साल तक कम्पलीट
बढ़िआँ हय
हँ ओ तऽ
चार साल वाला कोर्स करें हँ
हँ वहीं रिपिटी साढ़े चार सालके होतै ता है
बढ़िया है साढ़े चार साल का कोर्स कर ले ने तऽ बी एड का भी सर्टिफिकेट देता है साथ मे
हँ ओ तऽ
बढ़िआं है समयके बचत होगा
हो जाएगी ग्रेजुएशन आओर उसके बाद क्लिनिक पे ही करूगीं पहिले क्लीनिक ज्वाइन करूंगी सीखूंगी काम उसके बाद खुद का कर दूंगी ट्रेनि ज्वाइन फिर क य आर पी एस सी के एग्जाम क तैयारी अछा गवर्नमेंट मे हो जाइ त बढ़िया है एम्स में या गवर्नमेंट नहि त हॉस्पिटल वगैरह मे त प्राइवेट मे करना पड़ेगा
हू
छुट्टिया पड़ी हइ ती कॉलज कि मैने सोचा ट्राई कर लु एप क्या मतलब सचमें पैसे मिल जाए बस उसमे मिले भी इतने अभी त इतने नी मिले दो सो अस्सी रुपए मिले क्यूंकि मेरे पन्द्रह बीस कॉल तो ऐसे वेस्ट हो गये मिलने वाले पर मिले नी उसमे कॉल वेस्ट हो गई जैसे मैं आपको कभी किसी को लगा रही हुं अब उसने उठा लिया न फिर भी मेरे कॉल चला गया
साथी तो वही हुआ हम सबका कॉल रिसीव करते पर मेरा कॉल जल्दी कोइ रिसीव नहि करता बहुत कम ऐसन है जिसका हम भी टास्क कराइ नहि तऽ कुछे गिनले चुनल अऐसन है नहि तऽ सभ ऐसे है स्वार्थी लोग कि मतलब अपना कम्प्लीट करा ली उसके बाद फोने नहि उठएी अ ने बन्द कर ले है ऐसेऐे हाल चल रहा है
गलत है गलत है आ अगर एक दोसरे क मदद से ही त पैसा कमाए जाएंगे इसमे देखो अगर कोईप मुे कॉल कर रहे हो या मैंपको कर पैसा त दोननो को ही मिलेंगे न है न हेलो हेलो आवाज आ रही आपको हेलो
किया
हँ आवाज रूक गयी आपकी
ह दस मिनट पूरने वाला है
हँ बस हो जाएगा सेकंड मे फिर दस मिनट पूरे हो जायंगे कोइ देख पैसे ऐसे अगर किसी के पास पूे हो गए ठीक है अब मुझे अगर हँ न पर जैसे जिसके पास खो जाे है अब अब फिर ओ कोई आओर कॉल करेगा
हँ शायद मिलता है
तो फिर लोगो को उठानी चाहिये न उसमे क्या दिक्कत है नेट क्यो बंन्द करना ऐप डाउनलोड किया तऽ पूरा करो टास्क
एगो सन है कि सीधे धमकी रहता है बलॉक कर देंगे टास्क बर्बाद कर देंग ई य है
नहि नहि ऐसे न करना चाहिए हमारे लिए बनाय गया एप एकदम नहि टेशंन
बोलते है अनजान आदमी कौल न करे है क करे है आब जुड़े हैं तो सब कॉल कर सकते है न हँ
हँ कर सकते है इसमे कोई दिक्कत नहि आओर सब लेडीज है न
वही ने को जेंस उन्स थोड़े हैं लाग लेडीज लेडीज बात करने मे कोन चीज कें शर्म आ नॉर्मले त बात तऽ करना है खाना पीना हाल समाचार पूछे
हँ बस ले पहुछ हँ त दस मिनट ऐसे हो जाते देखो अभी हो गए पता ही नहि चला
वही ने दस मिनट हो गया टास्क पूरा हो गया फिर इधर से कॉल करते है रुे
से